किये, कनिये हम सब।
ठीके ये। की हालचाल य।
आँ।
की सब होइए।
हँ किछो होइयख टूर प्ल।
हँ बढ़ैए।
कथी।
विकास यौ
विकास बढ़तै अपनेसँ विकास आइ कतऽ पहुँचलियै
आइ पहुँच गेलहुँ कतय पहुँचलियै आइ जे आइ सुइया पार क देबै।
अच्ा पारक दबै सुू यह।
कमरसे पहुँचलहु हँं।
ह।
केना की लेबै से नहि कहलियै।
अरे हहाँ कहाँ। ह खाली हम बुझलियै
आँ
खाली पेड़ त रहलल
नहि यौ ओहोसभ कहियौ हमरा एखन ध्यान एलै जे हम एलियै बोलबम हम डाक बम नहि एलियै जे किछु नहि लै के छै। अति घाट नहाबै लए नहि एलियै नहि लिअ तऽ पड़बे करते हमरा ध्यान से हटि गेल रहे।
कहलियै पैड़ा तैराा लए लेब
नहि नहि चूड़ियो शङ्खा लऽ लेब अहाँ बस नाप ताप भेज देबै।
हू
किएक तऽ हमरा लियैए ने पड़तै दीदी लए तऽ लिअ पड़बे करतै ने। तखनसँ ध्यान हटल रहै। हमरा काल्हिसँ ओ जखन अहाँ कहलहुँ नहि नहि ओ सब नहि लेबै ओकर बाद फेर सोचलियै ह रे लिअ तऽ पड़बे करतै। नाप तप भेज देबै रंग रंग क्वालिटी दूटा चारि टाके फोटो
पेराटा लए नेलियै
नहि यौ ल लैके तऽ सबकिछु छै। आब आ
पैसा
हँ
एखन पैसा के मर ई चलै छै। मतलब दिक्कत
तऽ पैसाके दिक्कत चलै छै। घरबै तऽ पैसा देतै कहाँ देबै
नहि ने होइ छै। हमरा घरमे सब गड़बैये छियै आब हम काज करबै पैसा हमहीँ देबै
तब तब ठीके कॉले तब पेड़ेटा लए के आबै छी। त पेड़े छोड़ दे ने यौ इएह सब लए कऽब छी। एक सए टका मे तऽ भए जायत रो बते रह आँय र रोड छै। पेरा बटबै जे गेलियै रहऽ ओतेऽ घाट नहाबय लअ।
नै यौ।
लोक तऽ बुइझये ने जेएत।
अरे मैन कऽ चलियौ अरे लोक की बुइझ कऽ करतेै हम गुलशन के दलियै। आय नै
लोक तऽ बादमे फेर चैरटा गैरो पड़हत गेलै बोलबम नहबै लए। हमरासँ सँ जड़ै छै हमरा कैह देतियै तऽ की भए जैतियै।
नहि एहन गप नै छै बोलू बाब। इया
तब नदी सब के की हाल समाचार छै।
नदी के की हाल समाचार रहतै ठीके ठाक।
पैन- तैन छै कि नैय।
हँ यौ छै कम आ हेतै तऽ पैन- तैन तऽ हेबे ने करतै।
अगला बेर के अपेक्षा।
अगिला बेरके अपेक्षा तऽ एहि जे ठीके ठाक या लेकिन एहि बेर पैनोओ कमे या। पाँच दिन लागैया सुन सपटा जिंदा पड़ल-पड़ल।
ओजका मौसम केहन यअ।
पूरा साइड मेघ यऽ अन्हार यऽ।
की कहलियै।
मेघ यऽ खतरनाक।
इधर तऽ कनि झपल रहत तऽ आब उइठ गेलै हँ।
अच्छा वएह गप तऽ रहै छै। पेरा तेरा नै चड़हेलही गे बुझलिही।
हँ।
इएह गप छै।
तऽ अयबेर जे हम सोचै छी की।
हँ।
पंजाब मे जेना छै ने किसानी करैय के।
हुँ हँ।
पंजाब जेना किसान छै। ओहिना अपनो सब के करैके या। की करऽ की करऽ पड़तै जानै छियै।
की
नहरके जे छै साफ केरबा दियौ।
करबेलियै।
करबा के ओय मे जे छै सरकार से अपील करबा कऽ जे अपन जे धार छै।
अच्छा
ओय सऽ पानी या कोनो भी माध्यम सऽ नदी के साफ करवा के नहर के ओय मे पानी रहना। चाही चौबीसो घंटा तऽ ओय मे पानी अपन सबके स्टोक रैह जेएत। तऽ ओय सँ जे छै सिंचाइ करैय मे ठीक रहत।
से तऽ छै।
आ ओ रहतै तऽ अगर खेत मे पइन बैड़ गेलै तऽ ओहिसँ निकैल कऽ औय मे दए देतै धाने डूबि जैत तऽ लेबै की?
नै -नै डूबैल नै देबै।
तऽ सब बेर तऽ सएह होइ छै, डूबि नहि जाइ छै?
तहन ने सरकार दहा सुखा दै छै यौ।
अच्छा आ जिधर नहि डूबै छै, उधरो दै छै? सेहे ने छै।
देनाइ तऽ छबे करै ह
देनाय तऽ छबे करै छै सबके अभी ये टा
हँ मरदै लेकिन आकछ भए जाइ छियै ने?
अकछ की हेबै गलो? हमर जे सतियम रहतियै ने बुझलियै?
हँ
अी नहि कर हत
हँ तऽ अहाँ दुनू कहैे छै ने?
आ हँ
ह की कहलियै?
बुझलियै?
की कहलियै, की नहि सुनलहु?
करै है अय बेरा जे पइन जे है ने पइन।
हँ हँ
धारेमे छियै। एकरामे त धारेमे छियै।
अच्छा।
बझलियैज।
नहि यौ अहाँ जे कहलियै हम सत्यम रहियै। तऽ अहाँ सत्यम रहत तऽ हमरा लागै या उधरे से दुनू के बरोक कए देतौ।
कहियौ तब बजरङ्ग बलीके चेर बजरङ्ग बलीके बारेमे
धार ध नहि।